भ रहलै
सब किछ खास नहि रोज दिने वला दैनिके जीवन वला काज ताज सब सेह सब
सभ दिनका जे काज होइ छै सभदिन तऽ एके रामायण होइ छै
एक्के रामायण होइ छै वएह खेनाइ वएह घर उएह कपड़ा वएह धियापुता हँ
ओहिमे लागल रहि जाउ पूरा क पूरा
ओहि मे लागल ओह में भोर ओहि दुफरिया ओहि मे राति केना भऽ जाय छै पते नहि चलै छै
हं
आ कतहु घूमय फिरऽ गेलहुँ है कि नहि
नइ घूमऽ फिरऽ नहि गेलहुँ हन एक दिन गेल रही रजरप्पा हम सभ गर्मी छुट्टीसँ पहिने ओतय कबुला छलै, एक सए आठटा नारियल फोड़ैके।
अच्छा।
तऽ कोनो कबुला रहनि तऽ ओ आयल। हमसभ गेल रही तऽ ओते मन्दिरमे तऽ। एतेक लाइन रहे जे ओहि लाइनमे ओ। आब तऽ ओ घेरा बना देलकै हे ने? तऽ ओ घेरामे ओ नारियलके चारि टा बोरा भऽ गेलै। ओकरा चारि ठाम, पाँच ठाम कयल गेलै तखने ने। एक सए आठटा, तकर बाद फेर आओर पाँच-सातटा सभ जे चढ़ेलकै से भऽ गेलै। तखन ओकरा की कयल गेल तऽ पाँचटा छओटा बोरामे। कऽ कऽ जे गोटा छी सभ, एक एकटा बोरा उठा लिअ। एक सए आठटा पन्द्रह टा के उठेतै, ओते भारी।
तकर बाद ओकरा एहि पारसँ ओहि पार, एहि पारसँ ओहि पार लऽ कऽ तबैत तबैत ओतय। आओर बड़ बढ़िया से छै। के पंडित जी ओतऽ पैसा मँगैत छै, लेकिन अहाँके बड्ड अच्छा नहि करत। एते दियौ, एते दियौ से नहि, लेकिन अहाँके बहुत नीकसँ पू
लोक जे मन्दिर जाइत छै तऽ कनि तऽ लोक अपन अथीसँ दैते छै। मानि लिअ
अपन मोनसँ तऽ दैते छै, जकरा जे छै से अहाँके देबे करत।
गाममे तऽ लोकसभ देखे छै, लेकिन
कोइ कोइ बहुत, तखन मोन तमसायो जाइ छै। आ दोसर छै जे अहाँ कतेक दऽ सकबै।
कते दऽ सकबै सही बात हु
तकर बाद ओतय देखलियै नैर के फोड़े वाला सेहो छलै बहुत गोटा चढ़बै छै ने, तऽ ओ अहाँके ओ लेलक। पचास रुपआ लेलकै आ सबटा नारि कऽ। फोड़ देल ओतऽ, फोड़ते फोड़ते हाथमे फोड़ पड़ि जाइत छै। एक सए पच्चीसटा खर नहि, कोनो बेसी नहि भेल। हँ। पचास सए रुपआक किछु लेलकै, ओ सबटा नारियल फोड़लक, फोड़ि कऽ थोड़े। ओकरो दऽ देलियै ओतऽ, जेते बटैत खुटैत सभटा।
हूँ हूँ।
आओर ओतय अहाँके सूर्य मन्दिर छै, काली मन्दिर छै, ताहिके बाद नओ गोटा भगवतीक मन्दिर छनि, बहुत सुन्दर। अहाँके दुनू कात पानि छै आ बीचमे मन्दिर छै, पूरा। से तऽ तते नीक लगैत अछि रजरप्पामे, ओहिमे अहाँके एते सुन्दर फेर कमलक फूलसभ फुलायल रहत।
हूँ
बहुत भव्य मन्दिर सब
मन्द छै हऽ।
तकर बाद अथियो छै, नदियो बहै छै ओतय तऽ ओहोमे अहाँके सभ बच्चासभ नहायल।
हूँ
तऽ ओहो खूब नीक लगै छै बच्चा बच्चासभके आब तऽ अथिओ नावो चलै छै। लेकिन ओतुक्का नावमे कनि डर छै। जे अहाँके कखनो ओतय लहरि उठि जाइत छै कतहु।
अच्छा, अच्छा।
चढ़ि जाइ छै सब देखै छियै हम सब तऽ नहि चढ़लहुॅं लेकिन देखै छियै चढ़ैत लेकिन अहाँके बीचमे कतहु लहरि उठि जायत तऽ किछु भऽ सकैत छै ने।
हँ।
से छै। तकर बाद ओतयसँ घुमलहुँ तऽ फेर सूर्य मन्दिर गेलऊ सूर्य मन्दिर छै, बहुत सुन्दर।
ओतय विष्णु भगवानक मन्दिर छनि, ओना अहाँके विष्णु भगवानक मन्दिर कतहु कतौ भेटत।
हँ।
महादेव, महावीरजी, काली, दुर्गा तऽ बड़ क्षेम छै। विष्णु भगवानके। बहुत कम मंदिर भेटत ओतअ एकटा बहुत सुन्दर विष्णु भगवान सेहो छेन स्वी मंदिर मे तऽ देवरी मंदिर गेलउ देवरी मंदिर मे अहाँ के धोनिया के नाम से सिद्ध भऽ गेलै आब कियाकि कियकि ओ तऽ अहाँ जायब जे तऽ जाइत देरि अहाँके सभ कहत ध्वनि मन्दिर तऽ ओ ध्वनिएके मन्दिर भऽ गेलै जी ओ जहिया से धोनि जाय लगलै आ सही मे ओ जे राची मे रहै छै तऽ ओ जाइते छै सबदिन
अच्छा
सुनै छियै जे ओ जे अथी आयल तऽ ओ जेबे करत
हूँ
तऽ धोनीयेके ओसभ तऽ नामे सुनय ले बेहाल रहै छै तऽ हमसभ कहलियै जे ओतेक हमर सबके घरो अछि
हूँ
तऽ ओकरा सबके बड़ा आश्चर्य लगलै जे धोनी के बगल मे घर छेन
बगलमे घर छै हूं हूं हूं
बड़ा आ लगलै ओकरा सबके तऽ से सब ओतऽ ओतऽ एकटा देखलियै अथी बिकति की कहे छै ओकरा छोट छोट दाना रहे छै नाम बिसरे छै छियै से हम नहि खेने रहियै जेना मोथि नहि होइ छै गाम सभमे
हँ
अथी के जेहन बिया होइ छै से ओ बिया ओतअ बिकाय छलै ओकरा फोड़ू आ खाउ छोट छोट रहै छले ऊपर में काट काँट रहइ छलै किछु नाम कहै छै से बिसरि रहल छै से हम नहि कहियो खेने रहियै गाम मे कहियो खेने हेबै ओतऽ देखलियै से बिकाइत
ह अलग तरह कत द त
अलग तरह के पूरा कारी हम तऽ नहि चिन्हतिये हम नहि लैतिये माँ हमर साउस जे छथि तऽ ओ अहाँके देखल खिन तऽ उएह कहलखिन अरे ई तऽ ई छियै कीन लियअ कनि तऽ किनय कालमे तऽ हमरा भेल कि बाप रे के खेतै एकरा लेकिन से नहि खायमे बहुत नीक जेना सिङघार नहि होइए खाय में
अच्छा हँ पनिवाला हँ
पनि वला त ओ सिंघार पैघ रहे छै ओ एकदम छोट छोट छोट छोट रहत कारी खटखट पूरा आ तर में पूरा उज्जर बहुत सुंदर खाइयो में लगे छै तऽ ओ जे हमसभ घूमय लए गेलहुँ तऽ ओतय से एकटा नव चीज कतहु जाउ तऽ किछु सिखय लेल भेटैत छै
हँ सही बात छै कतहु लोक जाइ छै तऽ भेटते छै
तऽ ओ अहाँके एकटा भेटल जे एकटा चिन्हलियै मान लि आब कतअउ देखबै तऽ ओकरा कीनल जेतै ककरो कहल जेतै कि हँ ई खायवला चीज छै
आ चिन्हबे नहि करबै तऽ की किनतै तऽ से सब छै और अहाँके
ऐं
आओर अहाँके कतौका
हमहुँ गेल रही मतलब गेल रही एक जगह एखन तऽ नहि एखन तऽ कनि उपनयने बियाह मुड़न सब रहै तऽ तहिमे एखन तऽ नहि लेकिन पिछले साल गेल रही
अच्छा
पिछला साल बाबाधाम गेल रही वैहा देवघर आ तऽ देवघर ओएह मतलब हमरा एहन रहए जे कहियो देवघर गेले नहि रही बच्चा सब लक मने एहन संजोग नहि बनै छलै जे कहियो देवघर जैती बनिए नहि रहल छलै
अच्छा
बनिए रहल नहि छलै त अचानकसँ नहि कहैत छै जे दू दिनसँ चारि दिनसँ सोचै छी लेकिन नहि नहि आब जे छै जे छै चलू उठु विदा हौउ
जे एके बेर डोरी फेेक देलनि बाबा
आ तेनावालामे ह आय टिकट कटेलौ तऽ परसुक्का टिकट भेल अच्छा तऽ माने आय जायब काल्हि रहब परसू फेर विदा भऽ जायब तेना वाला मे
ट्रेनो बहुत सुन्दर छै गंगा सागर
बहुत सुन्दर नहि हम गगांसागर से नहि गेलौ हमरा सबके एतय दरभंगासँ एकटा ट्रेन छलै ओ त सिकन्दराबाद को ने
अच्छा सिकंदराबाद वाला ओ जयसीडी उतारने हेत
सीडी उतारलक सात बजे भोरे एतऽ स बिदा भेलौ डेढ़ बजैत बजैत हमसभ जे सीढ़ी उतरि गेलहुँ तकर बाद अपन गेलों बाबा धाम अढ़ाई बजैत बजैत हम सब नहा सुना के संजोग से जे पंडा रह हथिन आ धर्मशाला आ मन्दिर सभटा मतलब टेम्पूसँ उतरलौ तऽ दू मिनटपर धर्मशाला रहे आ धर्मशालास से पाँच से सात मिनट पर मंन्दिर पैदल तऽ कोनो दूरो नहि जाय पड़ल कतहु कोनो तेहन किछु नहि भेलै
नहि
ओतौ धर्मशलो सभमे बहुत नीक व्यवस्था छै
धर्मशाला पर बहुत नीक अपन व्यवस्था गेलौओतऽ तऽ अपन नहेलौ अढ़ाइ बजे बजे तक हमसभ मन्दिर पहुँच गेलौ पंडाजी के पहिलेहे फोन कऽ देने रहियनि त अपन दर्शन तर्शन सभटा करा देलक संजोग स हँ अपन सेसभ भेलै तखन जा कऽ ओत की कहै छै ओकरा पूजा पाठ भेल पूजा पाठ कऽ कऽ फेर कनिक काल मंदिर मे बैसलहुँ हमरा एहन रहय जे कहियो दर्शने नहि भेल रहए कहियो नहि गेल रही
अच्छा
कहियो नहि गेल रही अहाँके तऽ अथी होइत छलए की कहै छै उ माने घुसलियै जे बड उत्सुकता रहए आ घुसलियै जे प्रागंन से ओ पञ्चसून देखि कऽ आ बाबाके मन्दिर देखा कऽ हमरा तत तते कनेए लागल जे हम कहि नहि सकैत छियै हमरा की भेल मतलब की भेल किया भेल हमसे नहि माने भावना अन्दर भ सकैय या तते कनायल तते कनायल मतलब फूल तूल सब गाबे लग नहि ले छै किन की नहि छै या भरोस नहि अ जे कहियो देखबै एबै पता नहि की भेल अन्दर मे भावे जानैत हेथनि इएह करबै छथिन तऽ अथी एकटा अन्दरसँ तहन फेर गेलौ संजोगसँ अढ़ाई बाजि गेल रहै तऽ धूप मने गर्मी तरमी भीड़ भाड़ कनि कम भऽ गेल रहै आ अप्रिल मास रहे तऽ गर्मी कोनो बड्ड बेसी नहि आयल रहै
अच्छा
तऽ देलौ ओतऽ की कहलकै गेलौ तहन अपन दर्शन भेल पाछू बाटो पण्डाजी लऽ गेला तकर बाद लाइन ताइन रहय बेसी तहन फेर दर्शन भेल तऽ कनि काल फेर बैसलौ तकर बाद एलौ मन्दिरसँ दोकान तोकानपर एयलौ ओतेक खेलौ पीलौ किछो खा कऽ कनी काल फेर उएह होटल मे गेलौ बैसलौ धर्मशालामे बैस कऽ आराम केलौ कनी काल फेर चारि बजे बच्चा सबके कतऽ जायब कतऽ जायब कतऽ जायब से भेलै तखन फेर सभ कोइ गेलहुँ, सभ पहिल दिन दू तीनटा जगह तऽ छैहे ने घूमय बला, ओतौ।
बहुत बहुत, ओतय दू तीनटा नहि, ओतय अहाँके बहुत जगह छै।
बहुत जगह छै, एतऽ बहुत दिन हमसभ गेलहुँ ओते, की कहै छी अहाँके ने। खा मन्दिर जे छै। नहि, पहिल दिन तऽ तपोवन नहि गेलहुँ, नलक्खा गेलहुँ आ नलक्खासँ आबि कऽ गेलहुँ हमसभ ओतय। नन्दन पहाड़।
अच्छा।
बच्चासभके कनि बेसी झूला तूला रहै छै ने। तऽ सभ अपन मोबाइलमे गूगलपर ताकि ताकि कऽ, ताकि ताकि कऽ देखलकै, कतय की छै, नहि छै।
अच्छा।
नलखा आ नन्दन पहाड़, पहिल दिनो साँझ भऽ गेल रहै ओहिमे। आ इहो रहै कनि जे आयल छी तऽ आरती देखब।
आरती बहुत नीक होइत छै।
बहुत नीक आरती तऽ मोन तऽ लागले रहै देखय लेल, तऽ आरतीके समय तक फेर वापस आबि गेलहुँ घुमि कऽ। आरती देखलहुँ, फेर बैसलहुँ कनि काल मन्दिरमे, भजन तजन गेलेहुँ। फेर आठ साढ़े आठ बजे निकलहुँ, फेर खेनाइ खा कऽ धर्मशालामे रहलहुँ, फेर अगिला दिन। भोरे उठलहुँ, नहेलहुँ, सोन्हेलहुँ, एकटा टेम्पो ठीक केलहुँ आ सीधे गेलहुँ वैद्यनाथ ओतय, की छै? बासुकीनाथ। बासुकीनाथ गेलहुँ संजोगसँ, ओहि दिन की रहै बासुकीनाथमे। नहि, ओहि दिनमे हँ बासुकीनाथ गेलहुँ, बासुकीनाथ गेलहुँ, ओतय फेर सभ। के पूजा पाठ भेल, पूजा पाठ कऽ। कयलहुँ तऽ अपन ओतहि फेर खेनाइ पिनाइ खेलहुँ, फेर ओतयसँ अयलहुँ। बस, सिन्दूर टिकली किनैत किनैत, कनि मनि सभ जगहके ओतऽ। से अयलहुँ घर, घर आबि कऽ फेर मतलब एतऽ धर्मशाला एलहुँ, कनिकाल फेर आराम। ओहि दिन गेलहुँ हमसभ तपोवन।
अच्छा, तपोवनोमे बहुत बढ़ियाँ छै आ कतेक बढ़ियाँ छै। छै जे एते पहाड़ बाटे अहाँ निकलि जाउ आ भीतर सभ पैसि जाइ छै, निकलि जाय छै।
तऽ हँ हँ।
ओ, मने एकटा की जादुएक शक्ति छै?
तऽ खूब ओ अपन पचास। खूब उत्साह रहै सभके, अपन कुदि कुदि कऽ खूब सीढ़ियो चढ़ल आ। नाच तऽ छै, लेकिन तैयो म मतलब तऽ नहि, बूढ़ सुरलोक रहे सभ, कनि घुसल रहौ ओहिमे, कुदल फानल सभ अपन। तऽ साँझ ओतहि भऽ गेलै ओहि दिन।
तपोवनमे बढ़ियाँ समय लागि जाइ छै।
बढ़िआँ समय लागि गेलै खूब सब मन्दिर तन्दिर खो खोमे केहन मंन्दिर सभ छै
महावीरजीके।